हेलो
हेलो हँं सखी की कऽ रहल छियै
ठीक छियै सखी कुछो नहि करय रहल छियै बैठैल छियै
ह आर खान पान भए गेलै
हँ सखी खान पान भए गेलै अहाँके भेलै
नइ अभी करबे करै छियै तऽ आ हँ कनिक लेट भए कहै छलहुँ कि अहाँके न्यौत अछि
की छै थिन
की छै से हमर पैघ बेटीके काल्हि छै जन्मदिन से से एकटा भोज रखले छियै खाली अपन जे हित कुटुम्ब छथिन सबके हम बज बजबै सब के हम न तक न्योतक आ सोचै छियै कि कनि छोट मोटमे ही जादा नइ विस्तार करयके छै से सोचै छलौ कि कनि जन्मदिन मना दिया बेटी के तऽ दिन मे पूजा पाठ रखले छियै आ राति मे भोजन पानी के व्यवस्था छै बुझलियै
आ बड़ा नीक छै तब तऽ
त हम सोचै छलहुँं अहाँके हम कॉल क दै छी अहाँ कल् कनि जल्दी आ कऽ आ हमर तनि हाथ बटा देबय
जरूर हम आयब
हँ कियकि दिनमे पूजा छै तऽ हम सोचै छलहुँ कि अहाँ पूजामे भी शामिल हो कऽ आ कनि हमर मदद कर देबै आ कनिक बेटीके जे छै ओकरामे तऽ खैर हलवाइए ल लागत लेकिन फिरी भी इम्हर
कर देब हम आयब
हँ
हम सुबह आयब
अच्छा बहीन कहू तऽ कि कहाँ सुन्दर केक भेटैत छै कनिक स्वाद रहै आर अण्डा उण्डावला नहि रहै से हम सोचलहुँ रहौ कि अहाँसँ पूछि लैत छी अहाँ तऽ मनबे कर मनाबे करै छी अहाँसभ अपन बेटाके किछु दिन पहिले छलैैहे तऽ अहाँ कतयसँ मंगबेले रहिये
ह बगले से तऽ मिलै छै
ओ बंगलेमे छै
हँ कुछ बगलेमे छै पाँच मिनटके रस्ता छै
आ बेसी दूर नहि न छै
बेसी दूर नहि छै बगलमे छै बोलू तऽ हम ले ले आयब
हँ हे बहिन अहाँ तऽ हमर मनके गप्प कर देलियै ह हम तऽ सोचै छलहुँ इएह बात हम अहाँके कहब कि अ जे अ ऑर्डर दे दै छी ऑनलाइन ओकर नम्बर छै अ इ अ मोबाइल पर तऽ हम सर्च कर ले अहाँ हमरा नाम बता दिय दुकान क
दुकान के नाम हँ हम दुकान के नाम बात ताय दै छी नहि तऽ जेहन जेहन सोच त अहाँ
नहि नहि तऽ सो अगर अहाँ बता देबै तऽ ठीक छै हम कॉल कऽ कऽ आ आ बुक कर दै छी हँ हाँ आ नै त अहाँ अप्पन पसंद स एकटा केक आ लेके
अच्छा हम आयब हमर ब लमे छै दोकान
हँ हँ
लेने अएब अहाँ कथि ला परेशान होब
लेकिन अहाँ तऽ हमरा लगमे भोरे आ जेबै
हमे तऽ भोरे आ जेबै अच्छा हमर मालिक हइ ने ह मालिक आयत ने तऽ लेले आएब्
हँ से तऽ हम कहलियै कि भैया तऽ लेट से एथिन कियाकि ओ तऽ उ ऑफिस से रिटर्न होकरके न हमर घर ऐथिन
ह तऽ ले ले ले ले आएब ओ
हँ आओर कहू बच्चा सभके की हाल चाल
बच्चा सबके ठीक छथि
ह बच्चा सभके जरूर ले कऽ अयबै हमर बेटीसभ पूछै छथिन कि मम्मी हमर सखीसभ आयत ने हमरा
कल ले आयब ले क हँ बड्ड बदमाशी करै छथुन
ह बच्चा सब छै तऽ ई नहि बदमाशी करत तके करत ह बच्चा सबके उमर छै लेकिन कहियो कि आइ काल्हि के बच्चा सबके बदमाशियो रहे छै दोसरे ढंग के बर्दाश्त नहि होइया समान के जे क्षति करे हय से कहीयौ नहि सखी इतना समान के
बड समानके क्षती करै छथि
खिलौना देबै खिलौना से नहि खेलत अहाँके घरके समान से खेलत तोड़ फोड़ ओहने करैत छै
हमर भौ आओर बचा सब त कपड़ा से खेलत
नहि आ हमर बच्चा सभ तऽ ठीक
छै इधर के कपड़ा उधर करै छै
से तऽ हमरो बच्चा सभमे छै कभी साड़ी पहिरत कभी धोती पहिरत कभी किछ करत कभी किछ करत आ सभटा कपड़ाके ओझरा कऽ आ रख देत पूरा घर लागै छै कि जंगल छै हँ
हमरो बजार यार
हे बक दिमाग खराब कर दै छै कभी कभी तऽ लागै छै कि किया छुट्टी होइ छै बाल बच्चा सभके जे इसकुल रहै छै तऽ कमस कम आधा दिन तऽ आदमीके दिमाग रहै छै शान्त
बड बड बदमाशी करै छथि ओर सब अहाँ बस उ की सब खेलियै खाना खाना खेलियै
हँ आज किछु विशेष नहि केलियै आज कठल आलू के सब्जी बनेलिये आओर प्याज आ टमाटर के एकटा चटनी बनेलिये
तब त बड़ा नीक बनेलियै बोर बड़ी पर केना बनेलियै सखी
ए हमरा एकटा सखी बतेेले रहय कि ओकरा प्याजके मोट मोट काट कऽ आ फोरनमे करी पत्ता हरा मिर्चा जीरा आर सरसो आ धऽ कऽ आर मोट मोट प्याज करके काटि दियौ आ रख दियौ ओकरेमे धऽ दिऔ आ कनि ओकरा भूजियौ आ कनि नहि हो जाइ छै अ अ भुजा जाइ छै आधे मे हँ तखन अहाँ ओकरामे टमाटर डाल दियौ एक दूटा लहसुन छिल डाल दियौ आ बस ओकरा पीस दियौ नमक धऽ कऽ बड टेस्टी लागै छै
अच्छा हमहुँ बनबै हमहूँ बना क देखबै
हँ बड टेस्टी लागै छै आ रोटी उटी सङ्गे खयबै या छिलका उलका सङ्गे तऽ लागत क बड उ इ ए स्वादिष्ट रहै छै
ओर बच्चा सब की करे छथिन हमे बनेलियै हने दालि बनेलियै भात बनेलियै सब्जी बनेलियै परवल तक के
अच्छा हमर मालिकके परवल नहि पसन्द आइया ने तऽ ओ परवल खे खेबे नहि करै छथिन आ नहि ला केऽ दै छथिन कहै छथिन कि ओकर जे बिया रहै छै से पट पट करे छै आर हमर मुँह मे जेआ हँ जे आबै छै
आ परवलके भुजिया भुजिया नीक लागै छै
नहि बहिन ओहो नहि खाय छथिन ओ की कहू आ हमरा जानै छियै वही पटल के बीया जे पटपट करै छै से हमरा नीक लागै छै आ हुनका नीक नहि लागै छै
सभकाज
हँअ अब अकेला लेल कोन ची आदमी एकटा पटल के सब्जी बनएबु तऽ हँ से छोड़ दै छियै कि जाउ
आओर सब कहु
हुँ आ सखी अहाँके कार्यके य जे काज भेटल यआ
हँ सखी भेटल या
अहाँ करै छियै की
हँ हम करै छियै
हुँ ओकरामे बड्ड काज भेटैत छै अभी बड्ड काज मिल रहल छै अहाँ कऽ कऽ के जल्दी जल्दी सबमिट करबै ना तऽआहाँके हँ नया नया टास्क भेटत आ पाइ ओकरा मे बड्ड नीक छै अहाँ जल्दी जल्दी करू
अच्छा करै करै छियै हम जल्दी जल्दी
करै छी
तऽ अहाँ करै छियै अच्छा
तऽ हमरो भेटल छै तऽ हमहूँ करै छी कोशिश करैत छियै देखियौ घरके काज हो जाइ छै सबकुछु हो जाइ छै बाल बच्चा बच्चा सब छोट छोट छै हँ तऽ कनिक समय कम भेट कटैय न तऽ से से कनी धीरे होइ छै लेकिन कोशिश करै छी कि तना जल्दी ह ह तऽ वही सोचै छियै कि जितना जल्दी एकर काज खतम होय हँ कि हम नया काज लऽ कऽ आ जादा से जादा टाका कमा लिअ कम से कम मालिक से मागेके नहि न पड़ै छै
सही बात बोलली छी स बात बोल छी
ह्म
आओर सभ कहू सखी
आओर सभ तऽ नीके छै बहिन आओर की कहियै तऽ कल अहाँ हमरा घरमे सवेरे आ कऽ
हम आयब आबि जायब हम सुबह मे
हँ हमर काजमे कनिक हाथ बँटा देब, कनिक कि अहाँ आ जाइ छियै तऽ हमर त आधाँ अधिक एहने टेंशन दूर हो जाइ छै बुझलियै से से तऽ हम ह पहिल कॉल हम अहिके करै छी, तखन कहलिय कि आर कोइ हित कु तुम के हम कॉल करब पहिले हम अपन सखी के कर दै छियै कियकि अहाँ आबै छियै ने तऽ अहाँके सब बुझल अछि हमर घर के तऽ हम चिन्त हो जाइ छियै आ बच्चा सब भी देखियौ आब बच्चा सब एक दोसर से हिलल मिलल बच्चा सब अपन खेलै छै कूदै छै तऽ ओकरा लागी हमलोग सबके टेंशन नहि छै
ठीक छै हम आब जायब सुबहमे आ जायब त अहाँ नहि चिन्ता करू हम आबि जायब
नहि सखी चिन्ता किया करबै अहाँ के हम कहलियै तऽ क अहाँ सबसँ पहिल न्योत हम आहिके करै छी कि अहाँ अगर हमरा हामि भरि देब ने हँ हँ ठीक छै तऽ हम कनी मनी जे काज होइ छै से हम कर दै छी आ भइयो के कहि दै छी हम अपन मालिकके कि भैया से गप कर लेथिन हँ हँ ओ दुनू गोटा अपन ऐ ई कर लेथिन गप कर लेथिन हम अहाँ के हम अपन तरफ से हम अपन सखी के बोला लेलहुँ बुझलियै ठीक छैय ठीक छैय सखी हँ ठीक छै सखी फेर हम अहाँके के कौल करै छी जाइ छी सबके कौल कर दैय छियै ठीक छैय